ओ
की हाल-समाचार छै?
खूब बढ़ियाँ छै। अबैये हल्का-हल्का व-वॉल्यूम ऐब रहल ऐ, रीजन की छै? एकदम हँ हँ। एकदम नेचुरल कल कोनो अहाँ। नेचुरल फोन परर करू ने कोनो अथी नहि ने कयने छियै, ओहिमे कोनो डिवाइस तऽ एड नहि ने कयने छियै।
कोनो नहि कोनो नहि।
अच्छा।
हमरा एखने बात भेले तऽ नहि किनको डिस्टर्ब छलनि मतलब ठीक
नहि हल्का हल्का एकदम हल्का आवाज आबि रहल ह अहाँ के।
अच्छा अच्छा बुझि रहल छियै ने।
हँ हँ हँ हँ हँ ह। कइौ आइ त आइ तऽ जीवनके जे छै, अजुका यात्रा चलि रहल छै, हमर दिल्लीके आओर
बहुत बढ़िआँ जीत
आहाँ।
विशेष
हँ दिल्लीमे दिल्लीमे जे छै, से एखन अ आयल छी घूमै एकेलेल। एतय से मथुरा वृन्दावन और ई नियर बाइ जेते छै। घूमय के जगह ततय घूमैत त भोजनके जे छै। नाना प्रकारक एतय ई दिल्ली छियै दिल्लीमे तऽ विशेष अके सभ एरियासँ आदमीसभ आयल छथिन। तऽ एतय अलग अलग प्रकारक व्यञ्जनक स्वाद लेैत। ह तकर बाद ओकर ओकर संगे संग यात्रा करैत निकलि रहल छै जबाक अछि मथुरा वृन्दावन आइ रातिमे मथुरा
परिवार मिलकऽ ई कयने छी पूरा परिवार सभ परिवार
ह ह सभ परिवार द सब परिवार तऽ नहि छियै छियै तऽ असगरे। ओना परिवार एतय हमर पिताजी आओर भायसभ एतहि रहै छथिन। हम तऽ एखन परिवारवला छी नहि।
तहन तऽ एखन मतलब बढ़िया यात्रा मे जा रहल छी। वृन्दावन मथुरा एहिसँ पहिले गेल रही कि नहि गेल रही।
नहि नहि हम जाइत रहैत छी हम छओ महीनापर हम जाइत रहैत छी। इसभ जगहपर कतबो बेर जाउ तऽ इसभ विलक्षण जगह छै कतबो बेर जाउ तऽ। बहुत बढ़िआँ एतऽ हँ मोन नहि भरै छै मोन नहि भ
वैष्णो देेवी सभ सेहो गेल छी कि नहि गेल छी।
वैष्णो देवी नहि गेल छी ओना प्लान छै इ साल में दू हजार छबीस में प्लान वैष्णो देवी के सेहो छै। ह बस हम तऽ असगर छी तऽ हम घुमैत हँ हँ हम तऽ
तऽ बढ़िआँ जकाँ घुमैत फिरैत हायब।
हँ हँ।
जिनका परिवार छनि हुनका कनि मुश्किल भऽ जाइ छै हमरा सबके छोट बच्चा अइ तऽ सोचऽ पड़ैय हमरा सबके। छोट बच्चा अइ तऽ होइए जे घूमऽ फिरऽ नहि देत केनाकऽ ग अय। करू कनि पैघ हेतै तहन घूमब तैयो हमसभ गेल रही। पूरी घूम गेल रही पूरीमे देखलहुँ सभकिछु बहुत नीक जगह छै।
अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत बढ़िआँ पूरी तऽ बहुत नीक एखन तऽ ओतऽ यथ यात्राके सेहो। तै यात्रामे शामिल छलहुँ की।
नइ हम अइमे नहि गेल रही हम फरवरी ई ईमे। फागुन चैत।
अच्छा -अच्छा -अछ।
बहुत गर्मी रहै छै ओतऽ।
अच्छा गर्मी गर्मी तऽ छै अहाँकेँ। ऐँ इनवायरमेन्ट जे।
एखन तऽ बरसातेके ओतऽक अहाँके। बेसी हमरा बुझाइया गर्मी पड़ैया पीमे बेसी गर्मी।
तऽ ओत-ओ-ओ ओतऽ ओतऽ गर्मी बेसी छै।
बहुत गर्मी कहै त छी मार्चमे जेना बुझाइ छलै जेठ जकाँ जेठ। मे जेहन गर्मी रौद रहैय तेहन।
भऽ गेलै।
अहाँ नै गेल छी कि उम्हर एको।
सटल नै पूरी नइ गेल छी हमरा तऽ आग्रह बहुत भऽ रहल अइ। पुरीमे भुवनेश्वरमे रहै छैथि हमर।
छोटका बहुत नीक छैथि। घूमऽ बला तहन चिलका जे अइ चिलका लेक जे छै ओहो घूमयमे बहुत नीक लागत।
अच्छा-अच्छा-अच्छा।
डॉल्फिनसब देखायत ओइमे घुमू नौका बिहार करू। रहब अहाँके ओइमे केना समय बित जायत न त पता नइ चलत। तऽ अतैसँ ओतसँ अहाँ गाड़ी लऽ कऽ फेर चलि जाउ भुवनेश्वर। तऽ ओत तऽ कोनाराक मंदिर ओत त बहुत रासके चीज अइ।
अपने रहै कतऽ छियै।
आ हम तऽ रहै छी देवघरमे देवेस्थलमे तऽ एखन हमरासभके तऽ ओहिना लोक। कथयात्रा देखैत रहै छी कते लोक आबै छैथि ओहिसँ मोन गदगद भेल रहै।
हँ-हँ-हँ से तऽ छै। यात्रा यात्रा जे एकटा लाइफो जे छियै एकटा यात्रे छियै। यात्रा कहुना बस तरीकाँसे उ। अँ छै सही या यात्राके दिशा।
अहाँ सब काँवर लऽ कऽ एको बेर एलौहं कि नै। देवघर हमसभ तऽ देवघरमे रहै छी से अस्त व्यस्त रहै छी कियाकि त।
नइ-नइ-नइ-नइ हम त हम। जे छै से निषेध छै कियाकि हमसभ अयाची मिश्रके सन्तान छी। तऽ देवघर जे छै हमरसबके नि।
पगुलबारके सेहो कहै छै जे नै जाइ छै न कि अयाचीवलाके से।
आँ पगु ओइमे कते मूल अलग अलग भऽ गेलै। तऽ हमरसभके तऽ एक्चुअल जे। वैह परिवारे कहल जाइत छै, सरिसब पाही सोदरपुरी मूलक हमसभ छी। लालगंज मे रहै छी, ओ आइब गेलैथ। जानकीनाथ मिश्र बहुत्त, आय सँ दस पुस्त प- पहिनैहें। तकर बादसँ हमरसभ तऽ लालगंजे बास- स्थान छी, लेकिन किछ ने किछ सिमिलेरिटी रहै छै सबठाम।
अच्छा लालगंजसँ छी अहां, ल-अहाँके गाँव भेल लालगंज। हमसभ तऽ देवघरमे रहै छी, हम्मर भेल स्थान देवघरमे हमसभ रहैतेछी, कियेकि एत्ते नौकरी चाकरी छैन तऽ, एत्तय रहै छी। आओर ओ सासुर भऽ गेल सिंहबार ड्योढ़ी, सिंहवार
सिङंगवार, अच्छा -अच्छा सिङंगवार ढ्योढ़ीमे हँ। हँ हँ हँ-
वैह भेल, आ एत्त रहै छैथ, मतलब् तीन पीढ़ी स एत्तऽ रहै छैथ त
सिहवार बहुत प्रतिष्ठित गाम छै ओना।
हमसब ठाकुर परिवारसँ छियैन, हमसब ठाकुर परिवारसँ छियै, अहाँसभ चिन्हनैत हेबैन। बुझाइयै बाला बाबू ई सब जे छलखिनने, केदारनाथ ठाकुर ओ हमर नाम नय लय छियैन नाम सब, लेकिन लऽ लेलहुँहेँ। केदारनाथ -
हँ हँ कोनो, आब तऽ हँहं, ईसब किछ छै। नै किछ तऽ एकर तर्क छै, नय लैयकेऽ, लेकिन चलू ओतर्क नय पता रहैऽ त तहन लऽ सकै छी नाम।
नै आब ककरो अप्पन घरके बारेमे परचय कियो पूछै छैथ तहन तऽ देबऽ पड़ैयैऽ।
आब पट्ट- र्टकुलर आब जखन अ -अखन अहाँ गप कऽ रहल छी, अपना सब। तऽ ओयमे, हँ -हँ -हँ- हँ स्वाभाविके छै। स्वाभाविके छै, स्वाभाविके छै, यौ।
छे हमरा सब के शुरू में चौधरी लगय छै और लास्ट में ठाकुर लगै छै।
आ ओहुना यात्रा जे छै यात्रा, उं-त एख्खन एकदम माकुल समय अइछ यात्राके लेल। आ भोजनोके लेल माकुल समय अइ।
देवघरमे हमसभ रहै छी एतौ घूमयके बहुत जगह छै। घुमै फिरैके, आर एतऽतऽ हमरा सभके एतेक लोकके आब बैत जाइत देखैत छियैन रङ्ग -बिरङ्गके काँवरिया सबके, ओहिमे कोइ क- कुनो कुनो नीको छैथ आ कुनो कुनो अप-
देवघर, देवघरमे तऽ अहाँके एक देवघरमे तऽ एकटा अहाँके लोहनाके सेहो छैथ, ओ अरुण झा जे टीचर छलैथहे? तऽ हुनकर तऽ घर तऽ अहाँ परिचित छी की?
क-क-कोन कॉलेजमे देवघर?
कॉलेजमे नय इसकुल टेन प्लस टू इसकुलमे छलखिन आब ओ नय छैथ।
कोन इसकुलम्? अछा से नय पता हमसब पुछबैने हमसब पिलासीमे रहै छी।
हँऽऽ-
हमसब पिलासीमे रहै छी, ओ
अच्छा बिलासी बिलासी ठीक अइ ठीक अइ हम पुछबनि उनका।
हमर सबके एतऽ छी हमुसभ मतलब बहुत दिनस छी तीन पीढ़ीस बाबो रहथिन एत के मजिस्ट्रेट रहथिन। आर हमर ससुर रहथिन से कॉलेजमे प्रोफेसर रहथिन आ हमर घरबैयो से एत्तइ कॉलेजमे छथि एज ए एकाउंटेंट।
अच्छा अच्छा और आइ आइ आइ तऽ एकदम समय माकुल अछि घुमैके लेल और
बहुत नीक अइ की बरसात मे बरसात मे अहूं जे यात्रा पर निकलल छी ओहो अद्भुते कि आ हमहुँ सब सोचब जे निकली एक बेर उम्हर निकली एइ बेर तऽ अ बुझाइयै
ओ लागि रहल ओत
हँ
अइ बेर कतउ अ इहो लागि रहल अइ न कुम्भो लाइग रहल अइ की?
हँ एकदम हम गौरसे कऽ के सुनि रहल छी अहाँके आवाज। किएक जेकि हमर हमर पहिनैयै जकाँ अहाँके जेना आवाज अबै छल हल्का हल्का मतलब ओइस पूरा पूरी कैच करै छै बहुत ध्यानस सुनै छी अहाँके आवाज। तखनि पता नै किया ई प्रॉब्लम ई ई एप मे छै प्रॉब्लम या की
अथी पर छी की कतउ पाइन ताइन जगह पर छी की?
नै नै हमर तऽ एकदम परफेक्ट जगह कि। पता नै कियै आब नेटवर्क या इसबके कारण भऽ सकै छै। और हमर ई बुझतियै जेकि हमर सेट पुरान अइ सेहो नै हमर सेट एखन लेबे केलहुँ हैं। एक महीना भेल हैं चेंज केलौं हैं एखेन।
नै नै हमरो मतलब ठीके अइ भऽ सक
हं हं
भऽ रहल छै तइ दुआरे
अच्छा हां हां हां नै हमरासभके पाइन तऽ नहि भ रहल लेकिन मेघ लगेने अइछ। हां सैह छै।
तहि दुआरे कनि किछु भऽ गेल हैत तऽ ओना आवाज ठीके अहाँके तऽ एकदम हमरा स्पष्टता अ सुना रहल अइ।
हँ हल्का हम हमरबला आवाज स्पष्ट अबैए ने? आहाँ
पस्ट आइब
हँ हमरा एकदम नै आबि रहल अइ एकदम हल्का हल्का आबि रहल अइ बहुत अऽ अ ध्यान दऽ कऽ सुन पड़ि रहल अइ अहां की कहि रहल छी कोनो कोनो नै ध्यान जाइए तैँ हम ओकरा रिपीट कऽ रहल छी।
आओर सब कहियौ तहन आइ कते दिनके यात्रा पर निकलल छियै?
यात्रा यात्रा जे छै ओना हम तऽ दिल्लिएमे रहै छलहुँ किछ गाममे किछ जमीनी किछ काज छै तकर बाद किछ। एकटा केस हमर रिलेटिव पर छनि तऽ ओकरो लेल दरभंगामे तऽ ओहि दुआरे छी ओतय एखन मोन ओतय अछि मतलब ताहि हिसाबक। आओर सब किछु किछु काज आओर छै।
गोविन्द जी सेहो निक निकटे रहैत छथि हमर हम रहिते छी लगभग। गोविंन्द जी हम ई सब एकटा गुट जकाँ भए गेल छी ओतऽ गाम मे चारि गोटे जे रही गाम मे भेट घाट होइत रहए तखन गाम नीक लगै।
गाँव तऽ बहुत नीक लगै छै गाँव तऽ मतलब। की कहू गाममे तऽ एखन जे रोपनी सब भऽ रहल अइ से। कलम गाछी ई सब घूमऽवला हयत खेत पथारके दिस एखन
हँ लेकिन आब हमरा सब।
हेतैय पूरा।
के रहे छैय। हँ ओ ई छै वातावरण बढ़िआँ रहै छै लेकिन किछु ओहिसँ। अबैत तऽ छै नहि ध्यान नहि कोइ दैत छै तऽ जे छै जमीन छै सएहाटा। जेमोन भेलैय से दऽ देलकै सएह करै छेय। तऽ एकर सभके कोइ ओहि हिसाबे ध्यानपूर्वक ओतय रहतै तखन ई सम्भव छै ओना तऽ जे दऽ दैय छैै सएह।
नैहिरामे एखनो अहाँके से की कहै छै जे। रोपनीसभ अपने कराबैत छथि तऽ हमसभ
अहाँके नैहियर कतऽ भेल
हमर नैहिर रहिका भेल मधुबनीके पास जे छै। मधुबसमे मधुबनी लग।
अच्छा हँ मधुबनी लाग छै रहिका। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा बहुत हँ रहिका तऽ गाम एकदम। प्रकांण्ड विद्वानक गाम छै।